हैेलो
हँ कहियौ।
कहियौ की हाल चाल
बढ़िआँ छै बनि गेलै खाना पीना
खाना हँ बहिने गेल छै। तहन सब्जी बकी छै।
सब्जी बाँकी छै हुँ आ बनबैयए लएलियै
आ हां हां
एक्के बेर बना लै छियै रोटी सब्जी दुनू
ओ ओएह ओल के सब्जी
हूं हूं।
आओ
तेस पूरी बना देलियैए आब रोटी बनेबै आओर सभकेने ने पसन्द रहै छै सबचीज
ह पूरी नहि सब खै चाहे छै तेल वा
ह ह सभके अलग अलग फरमाइश रहै छै।
तखैन आब रोटी बनबै लए बैठलियैएँ।
ओ।
अरक आर की सब बनत?
हमर बैगन के भुजिया बनत आओर रोटी।
हूँ।
हुं, दिनमे मीटे भेल छले।
हां। साबन मे कहै ले सााबन चहेर गेलै, सााबन मे खाइ छियै?
आब नहि खेबै, आब सोमवारी शुरू हेते ने, सोमवारी भेलैये, नहि ने।
हमसभ तऽ तीस तारीख वला सै मानै छियै आब कतेक आदमी संक्रतेसँ मानै छै। ऐ दुआरे
हं हमरा सभके सक्रान्तिसँ होइ छै तऽ हमसभ नहि ने करै छियै। आ सोमवारी अहाँके शुरू हेतै सोम से तऽ सोम से छोड़ि
हुं। हम सब त पूर्णिमासँ करै छियै तऽ पूर्णिमा से बुझियौ पूर्णिमा भऽ जेतै त बन्द कर सब कुछ, एक महीनााके लेल सब साधु आदमी भ जौ।
हँ सही बात छै।
जै सोमवारी कोनो शुरू भेलैए तब चलतै, उठलै पानि तऽ भगे जाइ गेलियै। हँ हँ पूरा करै छी।
ओ बढ़िआँ अइ।
हँ बहुतेन करै छियै कुमारे सं पूरा करिते आबै छी।
ओ। हम एकेटा करै छी, बीच के। हुं।
एकेटा?
हाँ हम एकेटा केलहुँ।
आब आब खाली सोमवारी शुरुए होइ के रहै छैय आब अखन से बुझियौ हरेक हफ्ता तऽ कोनो ने कोनो पाबनि अबिते रहतै। हफ्ते हफ्ते हफ्ते हफ्ते हाँ हरेक हफ्ते हफ्ते तब रहबै करते ई खतम हेतै, कृष्णा अष्टमी हेतै तुरंते चौड़चन होतै फेर दनके कहाँ अगरम बगरम होइते रहि जेतै हफ्ते हफ्ते।
एखन से लऽ के नवम्बर तक हैया दै छियैन। ई सबके पानि द देने, हुं।
रोजे पाबनि न पाबनि करैत रहु।
मिथिलो के होएगा। अहूँ जितिया करै छी?
हम जितिया पिछले बेेर टिकबे केलौं हें।
आँ।
पिछले बेर शुरुए केलियै ये।
ओ।
एते दिन मे हां अभी एकेटा करबे केलौ हन। आब एबेर दोसर हेतै।
हेया दै छी पप्पा के दाय के। ओ। हम जितिया नै करै छी, हमर सासू माँ करै छैथ, माँ करैया। ई पप्पा के द दबे, ई दादी क द दियौ। मम्मी पीते जो। ओ। तहन तऽ हम सब जितिया नै करै छियै अखन, हुं।
एते लै छी आब।
एकटा हुनको से बात भेले आरती से ओ कहलैथ हे हमु जितिया करै छी, कहलियै बहुत नीक बात।
हुं हमु पिछले बेर टिकबे केलियै, हमु नै करै छलियै एते दिन। ए दुआरे कहलियै आब चल आब काइये लै छियै, तब पिछला बेर से
भारी व्रत इहाए जितये अय।
हां भा
जितियौ ओना तऽ होय छै सब भारिये। सब भारिये होय छै कियाकि छैठो मे देख लियौ उहो मे करऽ पड़ै छै। आ दुर्गो पूजा मे लोग दसो दिन जे करै छै से। सब दिन तऽ लोक के व्रते रहै छै।
देखियौ ए ए आर मे ई होय छै, ओय सबमे पेएन-तेएन पिये छै आ ए मे छै ठ मे एगो ई जितिया मे एगो ई कृष्णाष्टमी मे ए सब मे तऽ बाप रे कुछ भी नै।
कृष्णाष्टमियो मे पेएन नै पीबै छियै।
नै पूरा चौबीस घंटा कभियो नै।
करै छै कृष्णाष्टमियो।
हाँ-हाँ।
ओ बढ़ियाँ अय तहन त व्रत करै मे छी तेज। हम सब तऽ हाँ-हाँ एकटा व्रत करै छी तऽ ओते नै होयया करल सोचै छियै, सब बेर सोचै छियै कि जे ई सोमवारी करबै पाचो। एबेर पाँचटा छै कहांदेन। लेकिन फेर आब कऽ पछुआ जाय छै, कहै छै छोड़।
नै हमरो करल नै आब तऽ टेक लेने छै तऽ करबे करै छियै लेकिन
बढ़ियाँ अय कहै छै कि जे भऽ जाय छै से भ जाय छै उहो नै हो रहै छै।
सोमवारी करब नै कोनो भी कोनो भी पाबैन करब तऽ भैर दिन तऽ बड़ नीक रहत अ राएत होय बा एतेक पैर आर पूरा देह हाथ दर्द शुरू हाएत। सब पाबैन मे बहुते दर्द करा लागै छै, वाएह राएत बितनाय मुश्किल भ जाय छै और कुछो नै खाली पूरा देह हाथ दर्द करै छै, हां हां बाहर मे हेतय हम तै ऐखेन अन्दर में छी तऽ हमरा तै अभी रोटी बना रहल छीयै से पूरा पसीना नीचा गिर रहल छै।
पुछु नै ओय काल मे तै पूरा शरीरे रहय छै बेकार
तै ओरहनी ल क बैठय छियै अथी दुआरे हां रा हम्हुं तै सैहे
दुपट्टा ल क बैठे छियै ओय दुआरे गमछा ल लैब नै तऽ
हां गमछा से
टप-टप चुएैत रहय छै पसीना।
ऐं हां।
मोन अक्छ भै जाए सबसे बड़का भारी कप रोटीए बनैनय होय छै।
रोटी हां मे कियाकि अन चीज में अहां कनि घुमौ सक छी ईम्हर से ईम्हर घर से निकैल सकय छी। लेकिन एमे अहाँ टस-मस किछ नै भऽ सकय छी, हमरा सबके तै जा तक रो टी बनेबै ता तक बैसा उठ नै सकय छीयै एक बेर नै उठबै तऽ रोटी अथी भऽ जाएत, कते लोक के भेल नै फटा-फट कऽ अ लेलक दोसरो काज कऽ लेलक
नै रोटीमे कोनो काम नै रोटी मे बैठलिए तऽ अहाँ अब जा धैर खत्म नै हैत ताबे उठ नै सकय छीयै।
छोएड़ देबय तै जरिेए जेतय आ कम कऽ देबय तऽ ओ काँचे भऽ जेतय।
काँचे भ जैतय सबस बड़का काम खेनाय मे रोटिए बनेनय छै तै वैह आदमी सब तै जादा रोटिए खाय छै।
रोटिए खाय छै, भात लोक के ओतय खेबय ऐते नै छै।
आ बनबय बला के तऽ बुझाइत रहय छै रोटी बनबय में।
हूं। उम्म
की क सकय छी? फेर ठण्डी मे तै ठीक रहय छै, गर्मीए टा में आबै तऽ छै दिक्कत कनि
हां ठण्डी मे तै सब चीजे ठीक रहय छै लेकिन हमरा तऽ सत्य पुछयौ तऽ खाना बनबे में मुने नै लागय यै लेकिन बना लै छी। कियो जे कहते हम बना के खुआ दै छी तऽ हम ई नै कहबै जे नै-नै बनाव।
एहेन कोय मिले नै सकय यै अहाँके।
कियो मिलै नै सकय यै की करबे कहय छै हाथ झरकेबै तहने सब काज हेतय। तऽ झड़काहे पड़य छै।
हां भ हेत ऐत पर बहुरिया पर
बहुरिया के तातै बड टाइम छै। ताबे तक हम हां
ए
हां-हां इहो भऽ सकय यै। कूनू जरूरी नै छै जे वैह खुआएत कि हम्हीं खुएबय। हां सही बात छै।
उल्टे बनबा खुआब परात बनाबना। तऽ।
आ हा- हा हावा बड़ सुन्दर उठल एैय।
हमहुूँ बना लै छियै, तब निकलबै बाहर हवा खाय लए।
हं। तैय मे हमर सबके मेन ग्रील जे छै ने, ओय मे बड़ नीक हवा
हँ बाहर बड़ हवा बड़ नीक आबै छै, अन्दर मे नै ने कनियो हवा आबे छै एैयद्वारे तऽ पूरा भऽ जाय छै, आ तै में खेनाइ बनै हैय तऽ पूरा ओर गरम -गरम भऽ जाय छै।
हँ।
बड़ हल्ला कड़ैय या।
बड्ड। हाय अन्वी, आयान। और सब कहियो।
खाना- पीना खा लेलक। हमर अभी कोय नै खेलकै, आब रोटी बनेबै तैय के बाद उठबै तब ने।
नै ई सब भुजिया- वुजिया नै खेतै। ई सब दूध रोटी खेतै, एकरा सबके आ बनेबेै तैय के बाद फेर हूं।
हमर दूध रोटी नै खाय जाय छै, कहै छै दूध रोटी नै नीक लगै छै।
होय छै, हम एकरा सबके स्टार्टिंगे सँ खुआब लगलियै ना।
हूं नैय हमहुूँ शुरुए से खियाबै छेलियै। तैयो एकरा सब के आदत नै हेै, खाय के हमर बौआ खा लेत। हमरि बुच्ची नै खायैत, ओकरा दूध नै पसंन्द रहै छै, ओ खायत दूध तऽ एहिना पियै लए दियौ, ठण्डा दूध सेहो, गरम सेहो नै। अहिना पितै।
आहाँ सबके इम्हर रोपनी भए गेल छैय।
अधहा- छिधहा भेल छै, बारिशे नै होय छै तऽ की हेतै। बारिश हेतै तैय के बाद ने। नोहरो के पैन अटकले छैय अभी। कनी -मनी आबै छै, नैहे आबै छैय। एय बेर भगवानो गामे गेल छैय, से पैन देतै।
हूं। एैय बेर कहै छथिन पैन नैय देबौ। बिना पैने के रहै जाय जो।
बजाकऽ डुबा देतै।
हँं।
काम रह तै तऽ।
हँं एखन जरूरत छै तऽ नै होय छै, जब अखन नै रहै छै, तखन लोक के अथी तैं न लोक सब के फसलो बेकार भऽ जाय छै, इह बेर कहाँ दीन इएह बेर ने गहुूंम उखड़ के टाइम भेलै तऽ अथिये भए गेलै बारिश भए गेलै तऽ सब केओ जीरे भए गेल। लै एहि बेरका गहुँम जे देखै छियै। मोसरी सब रबी सब खाइये।
आ धानक टाइममे, धान कट्टल धान मे जे खूब पैन भेलै।
हँ हँ तै ने दै छथिन एहन टाइम मे जे सब चीजे के गड़बड़ा दै छथिन। भेल फसल किसान सबके
भूखे मरि जाइ। तै पर लगल छै।
हुं। चल गेलै बाहर।
कि करतै। ते अहु बेर बड़ नोकसान भेलै।
हँ।
एहियो बेर शुरूसँ तहिना भऽ गेल छै।
ओ हँ। बारिश तऽ नामे नहि छै।
कनि मनि रोपेले आ बादमे आब पाइने ने होइ छियै तऽ की हेतै।
इम्हरो सबमे पैन-तैन कहाँ छै, दूटा खेत देखै छियै। ओ कथी सं होइ छै, दमकल, एहि सं खेत।